हँ हँ की हालचाल छै यौ
हँ हँ अपन कहियौ हँ हँ हँ सब ठीक ठाक
की सब भऽ रहल छलैया
कुछ नइ कनी दरभंगा गेल छलौहं
अच्छा ओहि दुआरे लेट हो गेल रहै नइ ओ तुुरते ऐबै केलिये
हँ हँ एबे करलियै तुरते
विशेष काज छलै अच्छा विशेष काज छलै
हँ भाभी के छोड़े लै गैल छलियै
अच्छा ट्रेन से गेल हेबय अपन गाड़ी चारचकिया अइ अच्छा चलु बढ़िआँ खुशी के बात ओ काल्हि अहाँ शाइद दू बजे के बाद कहने रही बात करै करइ के लेल न हँ फेर हम दू बजेके अथी सबमे अहाँके देखलउ इंतजार केलउ
आ हमके कॉलो करने छलहुॅं शामो में कॉल
हँ साँझ मे अहाँ कॉल केने रहियै तऽ हमरा अथी आयल छलए जे मतलब अहाँ कॉल केने रही से तऽ आब छलैए अहाँ के भगवानक पूजा हमरा अङ्गनामे छलैए काकी छथिन बगल के हुनका अंगना मे छलैया जस्ट काल्हि खुना तऽ फेर ओहि मे लागल छलियैए ओतेक बात नै भऽ पैल तऽ हम कहलियै आइ जे छै से बात कऽ लेल जँ
हँ
ओ आओर पढ़ाइ लिखाइ चलि रहल छै
दरभंगा से एलहुं एलहुं मंदिर पर शाम साँझ दै लए
हँ अच्छा अच्छा ई ग्रेजुएशन आ मन्दिरमे अच्छा अच्छा अभी साल देखाबै छी
हाँ हाँ
बढ़ियाॅं ड तऽ मान कऽ चलू अहाँ कहियो नहि रहैत एबै तब
हँ तऽ एगो एगो दोस्त हे हुनका दऽ के दऽ के गेलहुँ चाभी
अच्छा किनको ने किनको भाड़ दऽ दै छियै हँ इएह बजरङ्गबलीमे यौ जे ई क द कान लगब कि छै एक त
नहि नहि गिरिजेश्वर नाथ महादेव मन्दिरके जे बगलेमे अइछ
स्कुलके फील्डवला मे ओ
हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ तो एकटा बजरंगबली मन्दिर छै
ओ तऽ बुझिय खुजले रहै छै हमेशा नै आ ई बन्द कऽ दै छियै पटके पट बन्द क दै छियै तऽ लइब्रेरी नहि गेल हैब
नहि गेल छलहुँ लाइब्रेरी से एयलहुँ दू बजे
अच्छा लाइब्रेरी जाकऽ तहन एलियै तहन गेलियै
हँ चार बजे गेल लमसम
ह मेहनती लड़का छीय अ अपन मतलब अहाँके छुटबाक नहि चाही सएह ने नहि बढ़िया कहै छी आ ई होइ छै ने एक दिन अगर पढ़ाई छोड़ देलियै
हाँ तऽ फेरसे फेरसे एकरा सिलेबसके पूरा करयमे
ओ फेर ओतबा टाइम लागि जाइ छै से बढ़ियाॅं कहै छै आ पढ़ाई जे छै से नहि छुटबाक चाही बिल्कुल बढ़ियाॅं ह ओर सुनाउ
ओर गाम घर के हाल चाल तऽ ठीके अइछ
हाँ काफी गर्मी पड़ि रहल है आ
आइ पानियो पड़ि गेल की कहु बहुते आदमी नाहाई के जोगार छलए जे पानि पड़त तऽ नेहेब
नेहेब हाँ आ ई एतऽ आनन्द छै अहाँके एक आनंन्द छै अहाँके मनसून मे जे छै से पानि पड़ै छै
ह्म
त नहाय के एकटा अलगे आनन्दी छै हमूँ ओना नहेलो है आई पाइन जे पड़ल है त
हमसब तऽ नहि नहाई छी सर्दिए भऽ जाइत छी तहि दुआरे नै नहाई छी
भहुत अ जाइया हमरो लेकिन बेसी नहेबै तऽ थोड़े नहा लेलहुँ फेर चलि येलउ
हम तऽ नहेबे नहि करै छी नहि पोखरमे नहेलहुँ पोखरमे नहेलहुँ तऽ एलर्जिए भऽ जायत पूरा शरीरमे फुनसी खुनसी भ जैत
पोखर मे तऽ हमूँ नइ नहाई छी धिया पुता मे बचपन मे नहाई अखन तऽ नहिए नाय छी कहियो काल छठ पेटमे साफ ताफ
हाँ तऽ ओएह मे छठे तेठे मे एलहुं घाट बनबे लए तऽ नहा लेल
या केओ केकरो देहानंत भए गेले त अहाँ के दाह संस्कार में गेलों ताय पर ऐसे तऽ ओ सबमे तऽ अनिवार्य भए जाइ छै
ह इहोमे नहेलहुँ तऽ पूरा देहातमे निकैल जायत
अच्छा ओह मे निकल जाय यहाँके भरमार ल हके त नहिए न आै छी बढ़िया करै छी
र गाड़ी के ए सी एसी नहि बर्दाश्त हेत गाड़ी के एसी नहि बरदास ह ना चे चब
हँ कए गोटा के समस्या रहै छै एहन तरहके हमरा तऽ अहाँके गाड़ीे लगै या गाड़ी मे उल्टी भ जैया
हमरा तऽ छ बस ए सी नहि बर्दश्त हैय
उलटी भऽ जाइया आ मन घुमय लगैया
छिक छीक आवऽ लगैया एसी में
अछा ठीक ह सर्दी भ जाइया बेसी तऽ सभ गाड़ीमे अहाँके रहिते छै चरचकियामे आच त हमभ जे अनिवार्य
हू
ए सी रहबे करै छै सब गाड़ी मे
हँ
बिना एसी के त कोनो गाड़ी आबिए नहि रहल छै आब ह नहि हमरा उलटी भऽ जायत अहाँके थोड़े दूर जायब तऽ ओ नहि कोनो बात छै
हू
हँ थोड़ा फेर खिड़की तिड़की वाला सीट भेट गेल हवा तवा थोड़े लागैत रहल तखन तऽ ठीक छै और बेसी आहाँ के हमर एतेक उम्र भए गेले यात्रा न केने छी अहाँ बेसी तऽ एकरो कनि प्रभाव छै लोक जाइत अबैत रहल कतहु तऽ अहाँके जे छै से आदत हँ आदत बनल रहै छै लोक के हँ तऽ बेसी अहाँके यात्रा कतहु नहि केने छियै
हम जे हम एक बेर गेल छलहुँ एतऽ से शिलोंग गेल छौ तऽ दू दिन दू दिन लग दू दिन तक आगा मे बैठ के सीट पर आगा मे बैठ के जे गेलियै चारिम दिन हमरा बुझाइ छल गाड़ी चार चके से गेल हँ हँ तके बाद दोसर दिन त न बुझ रह रोड सब अपने आप चैल रहल है
हँ पहिल दिन हमूँ अहाँके बेसी दूर जे ट्रेनसँ जे गेल रहियै परीक्षा छलै हमरा अहाँके मैट्रिकके बाद मतलब जहि साल मैट्रिक पास केने रिह्येम ओहि साल आई टी आई के फॉर्म भरने रहिये जोश जोश पर भैर देलै अहाँके सेंटर दऽ देलकै ओतऽ बेगूसराय
ओ बेगुसराय हँ
हँ बेगूसराय मतलब ट्रेन से गेल आयल रही ओतेक दूर नहि गेल आयल रही आ यानि गाँव घरमे नहि ने ओते
हँ गाँव घरके तऽ बुझते छियै आब तऽ कतहु उ सुविदा हो जाइ छै ओ अलग बात छै ओहि समय मे तब धूएे पुता रहै छै लोक अङगना घरमे तऽ ओ बड़ बढ़िआँ परीक्षा हँ परीक्षा द क तऽ चैल गेलियै ओतयसँ मने गेलियै ट्रेनेसँ एलियै ट्रेनेसँ इएह गर्मी छलिय
हँ
ओतो से जे एलिये ते अहाँ के लगे की जेना ट्रेन जर्किंग नहि लैत रहे छै ल बुझय कनी कनी दे हँ कनि कनी देर पर अहाँके ट्रेन चलैत हँ कनी देर पर लागल जे पूला पर गाड़ी चहरि गेलै तऽ लेकिन ई छै ट्रेनमे अहाँके उल्टी तुल्टी नहि होइ छै केकरो मोन तोन नहि घुम छै हवा तवा लगैत रहे छै ने तऽ मोन लेकिन एना नहि जेना मद्यनिषेद के आहा
बाप रे बा ई मध्यनिषेध वाला एकग्जाम छले की कहू पाटलिपुत्र मे तऽ भीड़ छलै गाड़ी दू टा रद भऽ गेल
हँ ओहन भीड़ नहि हेबाक चाही सामान्य सामान्य ओते तऽ कोनो दिक्कत नहि छै बाकि हँ बाकी ओना के चारि चकिया ई जे अहाँके बोरेरो या जे स्कार्पियो ओहिसँ जायब हम या फेर टेम्पूओसँ जायब तहियो उलटी भऽ जाएये एततक हमरा संगे ऐ टेम्पू पुअ लाएग जाइये पता नहि टेम्पू औतेक नहि लागत मतलब यानि कनी ओतअ खुजल रहै छै ने
हँ
आ फेर अहाँके ओ लगा दै ओकर प्लास्टिकवला जे ओढ़ैवला रहैए ओ अहाँके लगा दै छै तऽ हँ तब अहाँके मोन हउर लगे समस्या भऽ जाय जे ककरो बरियाती जे जायब आ भरमार औतऽ खालए रसगुल्ला तसगुल्ला खा लै छीयै तऽ आ आबै कालमे अहाँके जे छै ओ सबटा निकल जायये बरका का समस्या अऽ गाड़ी वला नहि जइयै घरपर छियै तऽ सेहो नहि अहाँके बनैत छै नहि केना जेबै हकार आयल छै का्ड भेटल छै तऽ जाय तऽ पर बे करतए आ आहाँके हकार तऽ पुरऽ परतय न तऽ यात्रा सब स ते दुआरे कनी बयच क रहै छी आ भविष्य मे जे लिखल हुएऽ पारनो ओतऽ आब ओहने नौकरी भऽ जेतै भेट जेतै तऽ की करबै करऽ तऽ परबे करतै बहुत अहाँके देख देखबै जे बस या गाड़ीके जे ड्राइवर रहत ओकरा खुदो अपनो उल्टी हो लेकिन ओकरो की करतै पेशा छियै तऽ चलबै छियै भाई परिवारके पालन पोषण करय करनाइ छै तऽ चलबे छै आहके लेकिन खिड़की तिड़की खोल के राखत आ माथा पर एकटा पंखा लगेने रहैत अथीवला छोटकावला नहि जे मथा सान
शान्त रहै
हँ माथा शान्त के दुआरे एकटा छोटकी बारह भोल्ट के बूजा रहै छै ने ते लगेने रहत तऽ पंखा के कनेक्शन अहाँके गाड़ियओ ताड़ियओमे
हँ बैटरी से बैटरी से क रहे है
अच्छा कनेक्शन कऽ सकै छी ओ लेकिन जहन एसी छै तहन की लोक पंखा चलेते ह चल गेल लैके
हू
बस तस मे तैयो अहाँ के देखय के भेटत ई चीज पंखा वाला छोटका पंखा वाला हँ बस तस मे तैयो देखक के भेटत
आबूहो नहितब
बातचीत अथी रुकि है
हँ ओहि दिन रुकै छल नेटवर्क लगैया अथी भेय गेल छल नेटवर्क कटै आ की होय छै पता हे छै एतऽ जे लाइट कटि जायत ने तऽ नेटवर्क नहि पकड़त
हँ हँ नेटवर्क कटै छलै हे से एखन ठीक अइ ने
ठीक अछि ने एखन तऽ दोसर ठमन छी अगर टोल में गेलहुँ लाइट कटि गेल अछि तऽ नेटवर्क नहि पकड़त
हाँ अच्छा नेटवर्क नहि अबैत रहैय टावर तऽर अहाँ के गाम में ने य
हँ सामने में घर के सामने में जिओ के टावर छै आ तबो नै पकरत नेट
हेलो हाँ फेर
हेलो हेलो हेलो रुकि गेलिय यौ नेटवर्क नहि काम करैत अछि की